नमस्कार।
जी नमस्कार।
त सब ठीक छियै?
सब ठीक छी।
आज हम राजस्थान विषय पर बात करय चाहैत छी, ठीक छै।
ठीक छै।
काल्हिये हम राजस्थानक बारे मे एकटा डॉक्युमेंट्री देखलियै ओकर विशाल मरुस्थल ऐतिहासिक किला भव्य महल रंगी बिरंगी संस्कृति आ वीर इतिहास देखि के हमरा बहुत आश्चर्य भेल मुदा हमरा विस्तार से बुझाउ जे राजस्थान स्थान के भारतक सबसँ विशाल राज्य सभ मेसँ एक कियैक मानल जाइत अछि।
बिलकुल, राजस्थान भारतक क्षेत्रफल अनुसार सबसं पैघ राज्य अछि। ई राज्य अपन राजपूत वीरता, ऐतिहासिक किला विशाल मरुभूमि, समृद्ध लोक संस्कृति रंगीन परम्परा, राजसीय सत स्थापत्य कला, प्रसिद्ध हस्तशिल्प आ अतिथि सत्कार लेल पूरा विश्व मे विशेष पहचान रखैत अछि।
सच कहू त वीडियो में देखलियै जे ओतुका किला, महल आजुओ हजार वर्ष पुरान इतिहासक गवाही दैत छथि। आ हुनका देखि के लगैत अछि जे मानवक पूरा इतिहास जीवित भए गेल हो।
हँ राजस्थानमे, अनेक प्रसिद्ध किला, महल आ हवेली अछि जे भारतक स्थापत्य कला, राजसी जीवन शैली, युद्धक इतिहास आ सांस्कृतिक समृद्धिक उदाहरण प्रस्तुत करैत छथि।
हमरा लगैत अछि जे राजस्थानक इतिहास बहुत गौरवशाली रहल अछि। कारण ओतुका राजा सभ अपन साहस आ स्वाभिमान लेल प्रसिद्ध छलाह।
बिलकुल। राजस्थान इतिहास वीरता त्याग स्वभाभिमान आ मातृभूमिक रक्षा लेल समर्पित अनेक राजपूत शासक सभक गाथा भरल अछि जे आजुओ सम्पूर्ण भारत लेल प्रेरणा स्रोत छथि।
काल्हिये हम पढलहुं जे राजस्थानमे थार मरूस्थल सेहो स्थित अछि। जे भारतक सबस पैघ मरुस्थल कहल जाइत अछि।
हँ थार मरु मरुभूमि राजस्थानक सबसे विशेष प्राकृतिक पहचान अछि एहि मरुभूमि बालुका, टहा, घाट ऊँट यात्रा, लोकसंगीत आ सूर्यास्त दृश्य देश बिस विदेशक लाखो पर्यटक के आकर्षित करैत अछि।
सच कहू त ओतुका लोक संस्कृति देखी के बहुत आनंन्द आयल। विशेष रूप से रङंग बिरङ्ग कपड़ा आ लोकनृत्य
बिलकुल राजस्थान लोक नृत्य, लोकगीत, पारम्परिक पोशाक कठपुतली कला आ उत्साह भारतक सांस्कृतिक विरासतमे जीवंत बनबैत छथि।
हमरा लगैत अछि जे पर्यटन राजस्थानक अर्थव्यवस्थामे बहुत पैघ योगदान द रहल अछि।
हँ प्रत्येक वर्ष लाखो भारतीय आ विदेशी पर्यटक राजस्थान भ्रमण लेल आबैत छथि। पर्यटन से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार आ लाखो लोक के रोजगार प्राप्त होइत अछि।
काल्हिये हम देखलियै जे राजस्थानक हस्तशिल्प विश्वभरिमे प्रसिद्ध अछि।
बिलकुल बिलकुल, संगमरमरक नक्काशी, आभूषण, ब्लूफटरी कपड़ा छपाइ, लकड़ी कला, कालीन आ हस्त निर्मित वस्तु सब राजस्थानक विशेष पहचान छथि।
सच कहू त कठिन मरुस्थलीय परिस्थितिक बावजूद ओतुका लोकसब बहुत मेहनती छथि।
हँ, सीमित जल संसाधनक बावजूद ओतुका लोक कृषि पशुपालन व्यापार पर्यटन आ हस्तशिल्पके माध्यम से अपन जीवन सफलता पूर्वक चलबैत छथि।
हमरा लगैत अछि जे राजस्थानक भोजन सेहो बहुत प्रसिद्ध अछि।
बिलकुल। पारम्परिक भोजन मसालेदार व्यञ्जन मिठाइ आ स्थानीय खान पान राजस्थानक संस्कृतिक पहचानक एक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि।
काल्हि हम सोचि रहल छलहुँ जे एक दिन अवश्य राजस्थान घुमबाक योजना बनायब।
ई बहुत नीक निर्णय अछि, राजस्थान घुमला सं इतिहास, संस्कृति, वीरता स्थापय कला, मरुभूमि जीवन आ भारत विविधता के प्रत्यक्ष अनुभव करबाक अवसर भेटैत अछि।
हाॅं सही कहेलियै राजस्थान केवल मरुभूमिय राज्य नहि बल्कि वीरता, स्वाभिमान, संस्कृति, स्थापत्य कला पर्यटन, हस्त शिल्प लोक परम्परा आ भारतीय इतिहासक जीवन संग्रहालय समान अछि। एहिं राज्यक प्रत्येक नगर, किला, महल आ लोक परम्परा भारतक गौरवशाली अतीत कहानी सुनाबैत अछि आ आने वाली पीढ़ी के अपन संस्कृति पर गर्व करबाक प्रेरणा देैत अछी।
कल्हि हम राजस्थानक इतिहास, संस्कृति आ पर्यटन बारे मे बहुत किछु जानलौं मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा छै जे कते विशाल मरुभूमि होयतो राजस्थान आज विकसित क्षेत्रमे कोना आगा बढ़ि रहल अछि
बिल्कुल राजस्थान अपन प्राकृतिक चुनौतीेक बावजूद शिक्षा, सड़क, उद्योग, पर्यटन, सौर ऊर्जा कृषि, जल संरक्षण, रेचल सुविधा आधुनिक आधारभूत संरचना माध्यम से तेजी से विकास करि रहल अछि जाहिंसे राज्य कअर्थव्यवस्था निरन्तर मजबूत भऽ रहल अछि
सच कहू तो पहिने हमरा लागैत छल जे मरुभूमि क्षेत्र मे विकास करनाइ बहुत कठिन होयत
हँ कठिन तय अछि मुदा आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच आ सरकारक योजना सपक कारण राजस्थान धीरे धीरे अपन चुनौतीेके अव सर मे बदलि रहल अछि आ अनेक क्षेत्र मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करि रहल अछि।
हमरा लागैत अछि जे जल संसाधन ओतय सभसे पैघ आवश्यकता होइत
बिल्कुल राजस्थान मे वर्षा जल संचय तालाब निर्माण, बांध, नहर व्यवस्था आ पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली पर विशे शेष ध्यान देल जाइत अछि जाहि से पानिक समस्या के काफी हद धरि कम कयल जैल गेल अछी
कल्हि हम पढ़लु जे राजस्थान और सौर उर्जा क्षेत्र बहुत आगाँ बढ़ै अछि
हँ राजस्थान मे बर्ष भरी भरपूर सूर्यक प्रकाश भेटैत अछि एहि कारण सौर उर्जा परियोजना तेजी से विकसित भए रहल अछि आ ई राज्य भारतक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनक प्रमुख केन्द्र बनि रहल अछि।
सच कहूं तो स्वच्छ ऊर्जा भविष्य लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि।
बिल्कुल सौर ऊर्जा प्रदूषण कम करैत अछि। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटबैत अछि आ पर्यावरण संरक्षण मे महत्व पूर्ण योगदान दैत अछि
हमरा लागैत अछि जे उद्योग क्षेत्रमे सेहो राजस्थानक महत्वपूर्ण भूमिका अछि।
हँ संगमरमर उद्योग, सिमेंट उद्योग खनिज उत्पादन, वस्त्र उद्योग हस्त शिल्प, पर्यटन आ लघु उद्योग राज्यक आर्थिक विकासक प्रमुख आधार छथि।
कलहि हम देखलहु जे राजस्थान खनिज सम्पदा लेल से हो प्रसिद्ध अछि।
हा बिलकुल संगमरमर, जस्ता, तांबा, चूना पत्थर, ग्रेनाइड आ अनेक खनिजक उत्पादन मे राजस्थान भारतक प्रमुख राज्य सबमे से एक अछि।
सच कहु तऽ प्राकृतिक संसाधन राज्य्क विकास मे बहुत योगदान देत अछि।
हा मुदा प्राकृतिक संसाधनक विवेकपूर्ण उपयोग आ पर्यावरण संरक्षण से हो समान रूप से आवश्यक अछि। ताकि भविष्यक पीढ़ी सेहो एकर लाभ उठा सके।
हमरा लागेत अछि जे शिक्षा क्षेत्र मे से हो बहुत सुधार भेल अछि।
बिल्कुल विद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान कोशल विकास केन्द्र आ डजिटल शिक्षा सुधा सुविधा विस्तार मे युवा सब लेल नया अवसर उत्पन भए रहल अछि।
कलहि हम सोचि रहल छल हुँ जे पर्यटन औद्योगिक मिली के राज्यक अर्थव्यवस्था के बहुत मजबूत बना सकेत अछि।
हा पर्यटन विदेशी मुद्रा आनेत अछि। उद्योग रोजगार देत अछि, हा शिल्प स्थानीय कलाकार के प्रोत्साहन देत अहि आ ऐहि सबक संयुक्त प्रभाव से राजस्थान निरन्तर प्रगिती करी रहल अछि।
सच कहू तऽ राजस्थान अपन इतिहास आ आधुनिक विकास दोनो सुन्दर उदाहरण अछि।
बिलकुल वीरता, संस्कृति, विज्ञान, आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा उद्योग अ पर्यटन ई सब मिली कऽ राजस्थान के भारतन सबसे प्रेरणादायक राज्य सबमे से एक बना रहल अछि।
हमरा विश्वास छैय जे भविष्य मे राजस्थान विकासक क्षेत्र मे और ऊँची स्थान प्राप्त करत।
हा यदी जल संरक्षण, शिक्षा, हरित ऊर्जा, उद्योग पर्यटन, वैज्ञानिक शोध आ नागरिक सह सहभागितता पर लगातार ध्यान देल जाय त राजस्थान केवल भारत नही बल्कि विश्व स्तर पर सतत विकासक उत्कृष्ट उदाहरण बनी सकेत अछि।
सही कहलीये। राजस्थान केवल वीरता आ ऐतिहासक राज्य नही बल्कि आधुनिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, उद्योग पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत आ प्राकृतिक संसाधन कऽ सन्तुलन उपयोग उत्कृष्ट उदाहरण अछि। एही राज्य संघर्ष, मेहनत आ नवाचार सम्पूर्ण भारत लेल प्रेरणा अछि आ भविष्य मे राजस्थान देशक आर्थिक प्रग्तिक प्रमुख आधार सभमे से एक बनी सकेत अछि।
बिलकुल बिलकुल। कलही हम राजस्थानक आधुनिक विकास, उद्योग, जल संरक्षण आ सौर ऊर्जाक के बारे मे बहुत किछ जानियो मुदा अब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे भविष्य मे राजस्थानक भारतक आर्थिक विकास मे कोना महत्वपूर्ण भूमि कदिमा तऽ भेटै छै
बिलकुल राजस्थानक भविष्य बहुत उज्ज्वल मानल जा रहल अछि पर्यटन, खनिज सम्पदा सौर ऊर्जा, कृषि, उद्योग, शिक्षा, डिजिटल तकनीकी आ आधारभूत संचारक विकास माध्यम से ई राज्य भारत तक अर्थव्यवस्थाके ओरा मजबूत बना सकेत अछी।
हां विशेष रूप से सौर ऊर्जा परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र, आधुनिक कृषि हरित उद्योग आ लॉजिस्टिक पार्कक विक विकास लेल राजस्थान विशाल भूमि बहुत महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करैत अछि
हमरा लगत अछि जे युवा सब राज्य विकासक सबस पैघ शक्ति अछि।
बिल्कुल यदि युवा सभके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहायता, डिजिटल कोश ल आ रोजगारक अवसर भैटत तो राजस्थानक विकास गति आओर तेजी से बढि सकैत अछि।
कलहि हम पढ़लु जे राजस्थान के मे सड़क उ आ रेलवे नेटवर्क सेहो लगातार बेहतर रहल अछि।
हँ बेहतर सड़क, आधुनिक रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, औद्योगिक कोॉरिडर आ परिवहन सुविधा विस्तार से व्यापार आ पर्यटन दुनू मे तेजी से वृद्धि भय सकैत अछि।
सच कहू़ं तो मजबूत आधारभूत संरचना विकाश आधार होइत अछि।
बिल्कुल सड़क, बिजली, इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य आ परिवहन व्यवस्था जतेक मजबूत होयत ओतेक उद्योग, निवेश आ रोजगार बढ़त।
हमरा लागत अछि जे विदेशी निवेश लेल सेहो राजस्थान आकर्षक राज्य बनि रहल अछि।
हँ खनिज सम्पदा, ऊर्जा, पर्यटन उद्योग आ सरकारक अनुकूल नीति कारण अनेक राष्ट्रीय आ अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी राजस्थानमे निवेश करबामे रुचि देखा रहल छथिन।
कल्हि हम देखलुं जे राजस्थानमे स्मार्ट सिटी परियोजनापर सेहो काज अच्छ अछि।
बिल्कुल आधुनिक शहर शहरी योजना, डिजिटल सेवा, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था हरित क्षेत्र आ स्मार्ट तकनीक शहर सब के आधुनिक सुविधाजनक बना रहल अछि।
सच कहूं तो विकसक संग पर्यावरण संरक्षण सेहो आवश्यक अछि।
बिल्कुल यदि सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, वर्ष जल संचयन आ स्वच्छ उद्योग पर ध्यान देल जाय तखन विकाश आ प्राकृतिक दुनू सुरक्षित रहत।
हमरा लगत अछि जे राजस्थान सांस्कृतिक विरासत भविष्य मे सेहो पर्यटक के आकर्षित करैत रहत।
बिल्कुल बिल्कुल।
ऐतिहासिक किला, महल, हवेली, लोकोक लोकनृत्य लोकसंगीत, हस्तशिल्पे आ पारम्परिक उत्सव सदैव राजस्थानक विश्वक पहचान बनल रहत।